हँ तऽ अह कहलियै जे राजगीर घूमऽ गेल रहथिन
हँ
तऽ कते बच्चा गेल रहथिन राजगीर घूमऽ
डेढ़ सौ डेढ़ सौ सायैद गेल रहथिन डेढ़ सौ से एक सौ सत्तर ग रहथिन बच्चा
तऽ शिक्षक शिक्षिका भी गेल रहथिन क घूमऽ
जी जादे सब तऽ शिक्षक गेले रहथिन दस दस गो आ दस गो शिक्षिको रहथिन
हूँ हूँ तब त बड निक
हँ राजगीर अपन घूम एलियै बढ़िआँ भेलै अपन
हँ समय के साथ साथ आदमी के हम सब रहियए ते ओ समयमे नहि रहै घूम जा आरके अथी हम पुछैत रहियै अपन सबसे सर ओहि टाइम मे नहि रहे घूमऽ उमय के कोनो जगह के अथी आ एम्हर सुनै छियै सब स्कूल स्कूल से अधिक बच्चा अधिकतर बच्चा जे फर्स्ट केलक चाहे सेकेंड करऽ वला सब के लऽ जाइ छथिन घुमाबऽ लेल
ऐतह सुनै छी जे फर्स्ट सेकेण्ड करै छै ओ पाइयो दैए सरकार
इ सरकार बड नीक बड नीक सिस्टम कऽ देलकै ह पढ़ाई लिखाई के लड़की ले तऽ आरो हँ लड़की सबके लड़की सबके जीरो रुपैआ लगै छै एडमिशन आर कड़ाई मे
वाह बढ़िआँ बात छै बहुत बढ़िआँ बात छै तै एत सब सबके ठीके रहतै सब लड़की के
हँ हमर सबके भाँव के दू तीनटा बुची छथिन
ओ सब जाइ छै कॉलेज करऽ लेल कनिक दूर छै कॉलेज तऽ साइकिल से गेले आब कन हुनकर सभके स्थिति कनि कमजोर मे छै
हुनकर सभसँ पप्पा खेती करै छथिन तऽ ओते पैसा नहि छै लेकिन कॉलेज तऽ करबाक छै सभके पढ़ाइ लिखाइ तऽ आगेके करऽके छै तऽ हुनका सबके फर्स्ट केलखिन तब सु सरकार अच्छा पैसा देलकै सेकेड केलखि तऽ मारिते बहुत सारा स्कॉलरशिपसभ हुनका सभ कऽ भेटलैन आ उहै चलते ग्रेजुएशनो मे पढ़ रहल छथिन हुँ आ लड़की सबके बढ़िया दै छै सरकार अभी तऽ जतेक सरकारी नौकरी देखलियै ओहोमे लड़कीके बड्ड छूट दैत छै पढ़ऽ अथि नौकरी मे
बढ़िया केलकै हमरा तऽ ई बात नहि पता रहै
ओ
लड़का केँ लै छै कि नहि पैसा
लड़का केँ मिलैत नहि कहब ई बात मैट्रिक मे तऽ सुनै छियै जे भेटै छै पैसा
हूँ
इंटर केँ नहि कहब इंटर मे भेटै छै कि नहि भेटै छै
हूँ
हुँ इंटर केँ नइ कहब भेतै छै जे
हमरो कनि बोखार हो गेलै हन
ओ केना बोखार भऽ गेल
पता नइ आब बोखार ठीक कऽ लेबै दौड़ैत दौड़ैत बोखार अगर बोखार जादे लगैय तऽ एके गो उपाय छै ओकर
कथी
पसीना अपन देह से निकालियौ ओकर साथ बोखार निकल जायत खूब स्पीड मे दौड़ियौ एकदम जेते बहुत दौड़ियौ बहुत आगे तऽ तब अहाँकेँ बोखार छूट जायत मतलब छोट एते एते केँ लिए हम डॉक्टर केँ पास नहि जाय छियै
हँ तब तऽ बड्ड नीक छै तऽ बड्ड नीक है
हूँ
हुँ कहैय छथिन से जे योगो योगो आर केलासँ से बोखार वगैरह सब बीमारी सब ठीक भऽ जाइ छै
हूँ
हूँ त योगो आर कऽ केँ देखियौ कही ठीक भऽ जाथुन बुखार
आ सुनने रहौ जे अहाँकेँ बाबा केँ बड्ड तबियत खराब भऽ गेल रहै
हँ ओ हाथ मे एकदिन एक घौर केला लके बैठ गेलखिन आ खा लेलखिन नऽ उहै सँ एखनो हुनकर हाथ मे पीज भऽ गेलै हन
ओ पीज भऽ गेलनि केना
उहे केरा खाइत खाइत
केला खाइ से
हूँ
ओ एकटा हाथ मे भेलै कि दूगो हाथ मे
हाथ मे भेलै पैर मतलब ओ एक तरह केँ नहि होइ छै मास केँ गोला उग जाइ छै
ह
ओ
उहे करवा रहल छी अभी इलाज चल रहल छै। डॉक्टर से
कहाँ डॉक्टर सँ देख भेलखि है
बढ़िआ एगो डॉक्टर छथिन एसी झा नाम
कहाँकेँ
ईसै छथिन। मच्छरपुर के
ओ।
मच्छर पुर नहि मच्छर पुर मुजफ्फरपुर नै
ओ मच्छर पूर न
हू।
तऽ वही वही इलाज करेलखिन है
हँ इलाज अभी चलिए रहल छै। कि
ओ तऽ ठीक नहि भेलैन हैं।
नहि।
ओ कते दिनसँ इलाज करबै छथिन।
अभी तऽ भेलै हन एक महीना।
ओ तऽ कनिको सुधार वगैरह छै कि नहि।
हँ, सुधार छै।
ह आब तऽ बूढ़ सूढ़ भेलखिन आब हुनका सभके तऽ आब। कन निक जकाँ से सेवा बारी चाही आऔर कथि चाही
हू, हू निक जगह से अपन सेवा विछी करवै
हँ सेवाबारी हुनका सभके आब हुनका सभसँ आदमी के इहे सब हुनका सभके आब जरूरते छन कनि खायन पियन पे ध्यान देथिन खैन पियन पे आ तऽ कनि सेव बारी हुनका सभके
बेसी बेसी इधर उधर के मतलब फल उल नहि खायइ ले अभी। सुगरो न सुगरो सुगरो नै छै हुनका
सुुगरो भऽ गेल छनि।
हू।
ई तऽ बड़ जुलुम भेलनि
हूँ।
ह ओना तऽ देखैत छियै आइ काल्हि तऽ सभ। के बुझियौ तऽ सुगर भेले छै जे अबै छथिन सिनका से कहता कि जे चाय मे कनी चिन्नी कमे देबै सुगर भऽ गेल छै। कहलियै जा। ई तऽ अलगे बीमारी निकल गेल है।
छी कोनो लड़की लड़का के ड्रम मे बंद कर देलकै ओ सिमेट से ओकर हड्डीके काट के
हँ न्यूज पे फेको नहि दैत रहे छै, अलाय बलाय आलतू फालतू किछो किछो न दैत रहे छै ओ आलतु फालतु आब देख के। के उमर तऽ नहि छै आब कथि आब राम राम राम कहै छियै निक जकाँ से एते बरका मत। छै कि जे आइ काल्हिके जुगमे कुछो भऽ सकलै या
हू, बात सही छै।
ह्म आइ गलत कि कुछो भऽ सकलैया आ आब न ओ तऽ मोबाइल पर कथी कहै छै से जे भऽ गेल छै ओ ए आई वगैरह सब जे छै तऽ ओहो से विडियो वगैरह बना के फोटो आर बना के डाल दय छै झूट
आर्टि आर्टि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओकर नाम होइ छै
हँ हँ हँ जेहा छै ओ त ओमे झूठो कुछ के कुछो कुछो बना के धऽ देै छै तऽ आदमी बुझ जाइ छै जे सच्चे के घटना छै
ह्म
आ बाद मे पता चलल कि ई तऽ झूठ के घटना छै
ह्ह इहो बात औछै
हमरा बगलमे एगो बच्चा जे छथिन
हू
हुनका न हुनका न पूरा आँखे खराब भऽ गेलनि पता नय कैसे
अन्धा भऽ गेल की
हँ हँ लेकिन ओ त अथीमे यू पी एस सी निकालि लेलखिन हँ
बाप
हँ यू पी एस सी निकाल जे लेलखिन से ओ जे गांव जे पहिला बार एलखिन से बड नीक जकाँ से अथी पूरा हुनकर घर सजायल रहेैन फेर उ जे बाजा से सब रहै पूरा गाँंव में भोज भात केने रहथिन हमरो सबके घर पे मिठाई दऽ गेलखिन दू टा के आ भोज रहै तऽ हम त लड़की छी हम तऽ आब औरत छी तऽ हम तऽ भोज खा जेबै नहि तऽ जते मर्द मानुष रहथिन सब भोज खाय गेलखिन रे लेकिन देखने रहियै दरवज्जा पर से से बड़का बड़का गो के गाड़ी मे एलखिन रे आ हुनका सब माला पहिनेलकैन
हूँ
ह मुखिया उखिया जेन रहेन आ से हुनकर घरमे सब पढ़ल लिखल नौकरी वाला सब छै
हूँ
सब हुनका पहिने लि क सबस बड़का बात छै कि जे बहाना नहि ने बनेलखिन आब तऽ बच्चा सबके कॉपी कलम दऽ दियौ मोबाइल दऽ दियौ तैयो कहत जे हँ पढ़े तैयो नय पढ़ै छै पढ़ै छै हमरे घर मे एगो बहिन छथिन हमर चचेरी तऽ हम देखय छियनि हुनका कभी कभालके तऽ हुनका हुनकर रूम बन्दे रहैत छै लेकिन देखैत छियै तऽ ओ पढ़बे नहि करैत छथिन आ हुनका त आँख पूरा एकदम बैठ गेल रहैन एतनीयो नय सुझाय पड़ैत रहन इतनीयो नय आ तब सोचियौ पढ़लखिन मैट्रिक मे भी बढ़ियाँ डिविजनसँ पास भेल छथिन इंटर मे भी बढ़ियाँ अंक स पास भेल छथिन आ तऽ बी ए केलखिन बी ए केलखिन आ तब यू पी एस सी मे जे तैयारी मे लगलखिन दू बेर तऽ फेल भऽ गेलखिन लेकिन। बेर निकल गेलखिन बढ़िया जगह से आ सोचियौ कते गर्व के बात छै से गाव भइर के आदमी ले गर्व के बात छै।
अहाँकेँ बर्थडे अहाँकेँ जन्मदिन कब होइये
हमर जन्मदिन हमर जन्मदिन तऽ बड़ ठंडा मे पूसमे अबै छै
ओ। नहि सैहै हम पुछो चाहैत रहियै।
ओ ओ तऽ पूस मे अबै छै बर्थडे आ बुढ सूर कथि बर्थडे मे आब धियापुता के बर्थडे मनाबय के उम्र छै कि
हँ।
ह आब तऽ इएह देखैत छियै जे जमाना मे से निक जकाँ से समय कट जाउ की
सभ बच्चा इहे चाहे छै सब बच्चा इहे चाहे छै कि
हू, पढ़ाइ एगो हमर बहिन हमरो एगो बहिन छथिन हुनको लगैत छनि जे हुनकरो। किछु ने किछु आगे हासिल कै ये लेथिन नौकरी चाकरी आर पढल बड़ निक बड्ड बड्ड निक छथिन कोनो सवाल पुछियौ तऽ तुरन्त जवाब दऽ देला
हम इएह चाहैत रही जे उत्कर्ष के रेलवे मे कथि भेले ह ग्रुप डी में की कथि मे भेलै
ई तऽ हमरो स्पष्ट खबर नहि हइ। ई मम्मी के हमरा पता हेतनि तब मम्मी हमर अबै छथिन ने कनि ओ गेलखिन ह बगलके अंगना मे गीत नाद होइ छै काल्हि बिआह छै हुनके यहा बेटी के
ओ।
तऽ हुनके यहाँ गीत नाद आर होइ छै तऽ हुनके यहाँ गेलखिन हे तऽ अबै छथिन ने तऽ हुनका सँ पूछबनि जे उत के कथि मे नौकरी भेलैये
हँ जरूर पुछबै आउर।
ओहो तऽ उत्कर्षो तऽ सुनलियै रहए आबयवला छै, ओकरो तऽ आब आ चुटी देलक ने है कुछ दिन लेद तऽ ओहो एथिन हँ मम्मी कहैत रहथिन
तऽ हमहुँ एबे करबै कनि भेट भाँट कऽ लेबै पूछि लेबै कथी गेलखिन हे
हँ हँ हम एहिठमे एबे करथिन तऽ। मम्मी सँ पूछैत छियनि कहिया कथी नौकरी हुनकर भेल छै ने कहिया तक एथिन।
हँ ह योवा सहि छै क ठीक छै रखै छी।
ठीक छै प्रणाम करै छिये।